हेलो
हँ हँ
हँ नमस्कार
हँ नमस्कार केना छियै
कर
हँ हँ नमस्कार केना छियै हँ अहाँ कतयसँ बाज रहल छी हमहू बढ़िआ हमू बढ़िआ अच्छा हम हम त ओना छी मधुबनी के लेकिन दिल्ली मे रहै छी तऽ दिल्ली सब आज रहल छी
अच्छा अच्छा
हं ओर अहाँके कटिहारमे की कऽ रहल छी
हं छी हम कनि टिचिंग स जुड़ल छी
अच्छा हमहु टीचिंगेसँ जुड़ल छी दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंटमे छी
अच्छा अच्छा अच्छा चलु बढ़िआ तखन स हँ
अच्छा अच्छा क सब्जेक्ट एछ विषय की एछ
जनरल वन टू फाइव
अच्छा वन टू फाइव
हूँ हूँ और संंझका चाय पानी भए गेलै हेलो आवाज आब रहल एछ अहाँके
हम पी जै छी हेलो
नेटवर्क प्रॉब्लम अछि अहाँके कि आवाज बहुत कटिक आब रहल अछि
अहाँके इस्कुल हा अहाँ के इसकुल कोन क्लास तक के वन टू फिफ्थे तक के छै
हँ छै तऽ एट तक के छै लेकिन हमसभ वन टू फाइव के छी
हँ हँ हँ
हँ ओना फैकल्टी कम छै तऽ क्लास तऽ अहाँके लेयए पड़ै छै सब
लेब पड़ै छै सावटा लेब पड़ै छै होयते छै से अहाँके इसकुल के काज कोनो टा थोड़े ने रुकै छै चाहे फैकल्टी कही कम होइ केओ स्टाफ छुट्टी पर होइ इसकुलके काज कोनो नहि अहाँके रुकैत छै अहाँ छोड़ि देबै दोसरके लेतै
हँ
हँ ईसभ तऽ चलिते रहै छै
चलिते रहैत छै अहाँ करीयौने सीनियर मे छी
हम सिक्सथ टू टेंथ के पढ़बैत छियै टी जी टी छै एहिठमन अहाँके ओ एहिठमन पी आरटी टी जी टी पी जी टी कहे छै वन टू फिफ्थ के पी आर टी कहलक आर सिक्स टू टेन्थ के कहै छै अहाँके टी जी टी
हू हू हू
एलेंवेंथ आ ट्वेल्थ के जे पढ़ब वाला छै टीचर तकरा कह प एहिठुमन के से हिसाब किताब छै आ तहिना देखै छै यू पी मे जे छै से किछु औरे फेर ओकरा कहै छै बुझयमे कनि कम अबैत रहैत छै अह बेसीके विभाग अहाँसभ जेना छैत हां वेसी छै वन टू फिफ्थ वाला सबके ह अहाँ सबके छोट बच्चा हरान खूब करैत हैत
हँ जूनियर छै सेक्शन छै छोट छै तऽ ठीके
हँ हँ लेकिन अहाँके स्ट्रेस नै हुअ दै छै ओ बच्चा सबके गप सुनि कऽ कखनों हँसियो हँसियो लागि जाइत हैत होइत रहैत कि जे अपन दिन मोन पड़ि जाइ छै तकर बाद
हँ माहौल नीक रहै छै अपन बचपना जिंदा रहे छै
जिन्दा रहैत छै हमरो लगमे जखन जहिया सिक्स क्लास के बच्चा आइब गेल अखन त बहुत दिन से नहिए त हम त बच्चो से सब संगे ओहि हिसाब से रहै छियै जेना हम दोस्त छैय से बहुत बच्चा अपन मायके नहि कहैत छै से हमरा कहत कते चीज कहऽ पड़ै य जे ये बाहर नी बोला जाता है ऐसे कहऽ पड़ै छै बच्चा सब तऽ बहुत इनोसेंट होइ छै ने
हँ हँ
अथी होइ छै छल कपटसँ दूर
एकटा अलगे एनर्जी एकटा अलगे वइब्स अबैत रहत ओकर बीच मे रहु
सएह छै टीचर बननाइ हमरा तऽ चाहितो छलियै हम बनबो केलियै आ बहुत बुझाइत नहि रहैत छै जे अहाँके जॉब कऽ रहल छियै मतलब
हँ
बढ़िआँ फुल टाइम जे छै से अहाँकेँ से खाली हँ फेर सब्जेक्टके अथी सब चेंज कऽ देलकै सिलेबस तऽ फेर पढ़ कि तऽ एतेक सालसँ जे छै से रटा गेल रहै छै करबो पड़ैत छै रखय पड़ैत छै अहाँसभके नहि चेंज भेल हैत
नहि नहि ई बीच मे हमर सबके भेलै
अच्छा हँ तो जे शिक्षा नीति हर जगह आब भ गेल छै ने दू हजार बीस वला में हँ हँ
चेंज भेल छैय
चेंज भेल छै उहे छै तऽ हमरो सबके किओ एत्थ क्लास नाइन्थ क्लस केलकै नाइन्थ क्लास के हिन्दी मीडियम के बुके नहि देलकैए किताब तिताब आब ओ बच् बच्चा सबके केना पढ़ाउ से समस्या आब अंग्रेजीके दऽ देने छै तऽ अङ्ंग्रेजीके पहिले पढ़ै छियै तहन ओकरा बच्चाके हिन्दीमे पढ़बैत छियै आब क्वेेश्चन आन्सर केना करेबै त चैट डी पी टी कऽ कऽ गूगल कऽ कऽ क्वेशचन सब अनै छिय ओकरा लिखेलहुँ पछुलका एक्सपीरियंस काज अबै या सब त हरे लेसन प्लान ई हो हमर प्रिंसिपल मैम तऽ ओर बेसी छथिन अपडेटेड अपन यू पी एस सी क्वालीफाई क क आयल छथिन त लन प्लान छथिन प्रॉपर्टी एल एन क कै छथिन तऽ टी एल ए मे त खैर बच्चे सबके कहि देलहुँ जे चीज कहलक जे बेटा ये ले करके आ जाना तऽ ओ अपन लऽ कऽ चलि आयल लऽ कऽ चलि एल
मरो हमरो सब के इहो वन टू एट
हम टीचर्स डायरी वला नै कहि रहल छी ओ तऽ अलगे छै ओ अलगे छय क्लास वाइज चैप्टर वाइज लेसन प्लान
सएह सएह कहि रहल छी हम लेसन प्लान आहाँ जे क्लासमे पढ़बय जेबै त ओहि ले आहाँ की प्रिपेयर छी की तैयारी केने छियै केना पढ़ेबै सबटा लिख लिखू एकदम लिखित रहबाक चाही सब
तऽ टी टीचर्स डायरी जे छै से अहाँके फेर अहू सबके होइत हत न शिक्षक की तऽ कहै छौ ओकरा दयानन्दनी हमरा सभके एहिठमा दयानन्दिन कहै छै ओहि डायरीके दयानन्दिन कहै छय दयनन्दनी शिक्षिका दैन हमदिन तऽ हम तऽ टीचर्से डायरी ओहिमे बुझैत छियै देखली एकटा हिंन्दी के टीचर त हिन्दीए मे लिख ने तऽ ऊपर डायरी पर देखलियै जे लिखल छल तऽ बुझलियै ज
अच्छा कोन जगह पड़ै छै इसकुल अहाँके
इ एहिठमा ने दिल्लीमे करावल नगरके
अपन आवास ओते रखने छी घरो ओत अछि
हं हं स्कूल के पासे मे किराये पर रहि रहल छलौ ह ते स्कूल के पासे हम से अहाँके रही रहल छी हँ हँ अहाँ बुझू जे इसकुले मे घर स्कूले मे घुरे स्कूल के जे वाईफाई के नेट छै घु
अरे बाह
हं
कते नजदीक पानो साल पान पड़ैत रहल तऽ टाइमिंग त सात बजेसँ लऽ कऽ आ एक बजे तके ई गर्मी वला ओर भी सात बजे से डेढ़ बजे तक के बच्चा के छुट्टी भऽ जाइ छै साढ़े बारह दू दू सिफ्ट में चलैत छै टा बिल्डिंग बोर
अच्छा अच्छा
रहै छै लड़क के क्लास ओकर अलग प्रिंसिपल अलग टीचर तेना रह
अ
आर सेकेंड शिफ्ट में जे छै से खाली लड़का सब के एडमिशन छै आ जेंट्स स्टा तस छै
अच्छा तऽ अहाँके लड़की सब वलामे अछि
लड़की सब वलामे ओना अहाँके लड़को वलामे लेडीज टीचरके देने छै
हँ हँ
हँ ओ तऽ बड़ा खराब अनुभव ओ सब कहै छै खैर हमरासभके लड़कीकेँ देनेइ तऽ ओते टेंशन नहि रहैत छै लड़कीसभ ओतेक अगर जुत नहि ने हैत
हँ बहुत समझदार होइ छै हँ लड़की सब छै हँ समझ समझदार होइ छै आ जे बुझेबै केच करत जल्दी
जल्दी कर हँ नई अपना तरफ के बच्चा के कनि पढ़ाई पर ध्यान दे छै एहिठमन के लड़की सब ओ बड़का टासक छै जे केना क पढ़ेबै ओकर दिमाग मे घुसेबै से रहै छै अपनासभ तरफके बच्चाके दिमाग शार्प होइ छै
हँ हँ हँ आन चीज मे कनी कम दिमाग जाइ छै ने तई दुआरे
आ एहिठमन यदि तेज कहबै ने अपनासब कहैत छियै बड तेज छैय इन्टेलिजेंट छ नेठ तेज कहबे त बुझे छ जे धूत छै तकरा तेज उल्टे गप हैत ऐही ठाम चालू आदमी के जेना अपना सब कहै छियै तऽ एतऽ तेज कहत बहुत तेज है तऽ हम पहिले बुझयै बहुत तेज त की खराब बात छैय जे मुँह चमका के कहि रहल छैय। त बादमे बुझलियै तेज मतलब ई सब बुझै छैय उल्टा मतलब धूर्त छैय नीक आदमी नहि छैय मक्कार से छैय। आब तऽ अपनो मे कहियो बिहारीये मे जे गोटे अपनो सब छिय बात हेबे कहलै हम बड तेज बच्चा छै ओ सभ अपनामे कहै छै लेकिन दिमाग मे सभ सँ पहिने आयल छलै कोन तेज
हँ कोन तेज हँ से छै कोन तेज केना लेबै कोन तेज हं
अच्छा अहाँक हिन्दीयो पढ़बैत रहै न हमर बच्चासब कनि छोट ए ओ मात्रा तात्रा हमरा ओ ओ सब चीज सीखू ओ हमी लिन टू फिफ्थ हमरच छै छोट तऽ त त केना देखबै छै
मात्रा तात्रा लए हमरा सबके अ हमरा सबके अ गतिविधि आधारित होय छै ने एक्टिविटी बेस्ड किछु छै हँ तऽ से छै लेकिन सबस बेसी की छै ओकरा संगे न ओ कहै ले छै कि गीत गाबि कऽ ह बता दियौ ओकरा संगे एकदम सलेट पर या कॉपी पर अहाँके लागऽ ही पड़त ह लागऽ ही पड़त
परहब हे पड़त
ओ ओहि पर लास्ट आ आ म करए पड़ैत ओकरा फॉलो करैए पड़ै छै बसरते अहाँ टीचर डायरी मे नहि लिखु लेसन प्लान मे ओकर जे नहि करू लेकिन आबए पड़ै छै
हम की केलियै अहाँके जेना कूट गत्ता सभ नहि होइया ताहिपर मात मात्रा बना कऽ ओहि कटिंगमे काटि लेली मने डबल लाइन कऽ कऽ काटि लेलियै ठीक आ तकर बाद अ आ ई सब से अपन अहाँ के दय छै मतलब काय छै ओ चिपकबै वाला सब रह छै ओहि रहै छै तऽ ओ लऽ लेलियै आ तकर बाद ओहिसँ जे छै से हम कहलियै जे अबियै आ ही मात्रा है ये ई की बड़ी ई के छै अपना सब तऽ हरस दिर्घी कहिय ओ कतऽ से ई बच्चा बुझतै तऽ बड़ी ई छोटी इ अपना मने कऽ देलियै या बड़ी ऊ छोट उ क देने बुझलियै ऋकऽ देलियै सबटा के ओ बता देलियै त तकर बाद हम ओकरा देलियै इसमे क मे बड़ी ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा बताउ तऽ कहलक की तऽ फेर ओनेहे लिखलक की तऽ आब ओहि हिसाब तऽ हम करबऽ लागल छलियै एखन बीच में कनि हमरो इन्टरप्ट भेलै फादर इन लॉ एक्सपायर कऽ गेलखि तऽ उएह सम रहि अपना सबके तऽ बुझले है जे कतै ते दिन विधान दै छी इएह तीन दिन पहिले आ तीन दिन पहिले फ्री भेलहुँ हे
अच्छा तऽ काज दिल दिल्ली सँ
दिल्लीए सभ भेल एहिठमा हमरे लगमे रह छलखिन केना साउसो छथिन आ ओहि में तऽ वहै दुआरे यदि भेलेए तऽ अगर जुत कऽ रहले आब ओने बाते नै मानत जींद बातो नहि सुनत आब कहै छ तऽ कहै छ हमरा जे मन हैत से करबो तऽ से चीज भऽ गेल छै हं
से बहुत होइत छै आ स भस बेसी की छै अहाँ ओ ओते टी एल एम लऽ के ओते प्रैक्टिस कराउ आ बाद में अहाँ के सामने बहुत नीक करत
हाँ
आ फेर ओकर बाद आहाँ देखबै की फेर अगला दीन फेर फिर बैताल उसी डाल पे जा बैठा वला बात फेर बिसरि जाइ छै घर पर सब प्रैक्टिस नै करै छै एको रती
प्रैक्टिस नै होई छै हम तऽ अहा के अपन बौआ सब कहि रहल छीयै हम तऽ स्कुल मे तऽ साइंस पढ़बै छियै तऽ ओकरा सब के मात्रा खन खैर मिशन बुनियाद चलै छै निपुर चलै छै तऽ ओहि में हमरा सबके साइंस वाला के मैथ्स दऽ दै छै पढ़बै लेल तऽ साइंस वाला के मैथ दऽ दै छै तऽ यदि टि टीचर कम भऽ जाइ छै ने किए तऽ सेक्शन वाइज अहाँ के कम कम बच्चा राखल जाइ छय ओहि में जे जादा फोकस भऽ पेतै तहि दुआरे हम अहाँ के अपन बेटा बेटी तऽ कहलहुँ ओकरा सब के पढ़ब ल लऽ ओहा तरीका से अहाँ के सोचलियै जे अहाँ सँ हमरा हेल्प भैट जात अहाँ वन टू फिफ्थ के पढ़बै छियै तऽ तऽ तहि दुआरे कहलौ हैं वन टू
साइंस के टीचर छियै हम तऽ उम्हर पी वी एल छलैया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग
होज जे हँ होइ छै एहिठाम तऽ तते एक चर नहि छै जे बहुत बेसी छै प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग तऽ तहिए